हेलो हेलो
हेलो
हँ आबै छौ अबै छौ आवाज ओतऽ जााक सुतही ने ग मुँह नहि देखी सभके पढ़बो करी बुझलही
कुछ पुछ कछ सी डी पी बारेमे बता
सी डी पी बारे मे नहि सी डी पी हम कत स पढ़ै छी हिस्ट्री अथी सँ पूछो जे भलियै ने एखन तक त
कथी मे
तऽ गति के शर्थहम निय के देलकै
ककर
गति के आ भूगोल में त पूछै छै छठ्ठाक के भूगोल कतय छै
न्यूटन न्यूटन
हँ निटन निटन निटन मिटन मिटन एकटा हो गेल छै मिटन पुछै छियै रूक जो आओर पहिलमे ह
तो आबब पहिल के जे कहलियै स्टोनग्राफर बारे मे से बताह भऽ गेल की कहै छ आरो ल त द बतेल किया रौ त केहन भाय छ रौ हम त देखिय को एग्जाम मे मैथ दुआारे लोग बच्चा भागैत रहैय हमरा तऽ इंग्लिश ठीके छले हम तऽ मे मार दितिये कनि तैारी अच्छा करितियै शॉर्ट हेंड सिख पड़े शर्ट ओठन मधुबनी मे छी सिखतहु सएह ने से से किया ने सिखलिय प पागल भऽ गेल रहै ओइ दिन सिखै लेल
तऽ तू ओ तऽ लब लब बोजअ किया लगै छै
ओ सब एज कम करे छै तू तऽ देखबी छ ने हमर एज दे बेसीकर एज कम करे
हम नहि खेल छियै अपने मास्टर हमरा तऽ करबे नहि केलकै काम तोरो नहि केलकौ कम कतबो कहिय कम कर अरे पागल छी नहि कम केलकै ककरो ने ो सबकेछ बढ़ल बोकला चल ई कह एते गप सप नहि दी चल रेडियो रीजनरो पृथ्वी सम्मेलन कब भेलै हे अपने जोड़ा के आबि जेतौ काल्हि परसू तऽ पहेले टाकस दैतो तहन हम नहि तो बात
तब से नहि छैनोद मास्टर तोरा कहलक तू जे डेट छलै से लिखा देब
देखियौ अपने ताले बताल छी ओ ब बुढ़बा जनम तैं एहन छै कि उएह छलै रेडियो दी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहिया भेल छलै
हउ कन गेली
ताकी पढ़इ जा तऽ पत्यध पर तभिकास छै साधन के आ ई सब कतऽ गेल छठा के सतुआ के किताब कहाँ देख देखै छ तोरे घरमे छौ सभटा रखने रहै छै आ कहै छै की हमरा घरमे छइ है अच्छा सर्वोदय का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया हिस्ट्रीक के सर्प्रथम किसने आँ विनोबा भावे पंडित नेहरू जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी
विनोबा भावे
आ नहि महात्मा गाँधी सर्वोदय के पहिले पहिले उएह कहलखिन सर्वोदय करू तहन गलती केली खच्चर बच्चा कस सर स्टेट फोर्ट कृप्स दिल्ली कब पहुँचे
के
तेइस मार्च उन्नैस सए बियालिस याद रखिए तेइस उन्नैस सए बियालिस व्यक्त व्यक्तित सत्याग्रह किसने आरम्भ किया व्यक्तित्व सत्य सत्याग्रह किसने आरम्भ किया व्यक्तित्व सरदार पटेल पहिले अब सुनिही जवरलााल नेहरू सौकत अली विनोोबा भाबे विनोबा भावे कह भारत छोड़ आन्दोलन कब प्रारम्भ हुआ भारत छोड़ो आंन्दोलन कब प्रारम्भ हुआ
भारत छोड़ो आन्दोलन
हू नओ अगस्त उन्नैस सए बियालिस को नओ अगस्त उन्नैस सए बियालिस सुन जाइय हम कहबो करबहु तऽ हँ भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित होने के बाद गाँंधीजी ने कैद गांधीजी को कैद किया गया कतऽ कैद कयल गेलै भारत छोड़ो आंन्दोलन के प्र के पारित होने के बाद सुनबो करी गाँंधीजी को कैद किया गया आगा खा पैलेस मे भारत छोड़ो आंन्दोलन के संन्दर्भमे महाॅंत्मा गाँधी को कहाँ बन्दी बना बनायल गेलय
स बन लल गेलय बंधक
मुंबइमे मुम्बइ मुमबइ आब हल्लुक हल्लुक तोरा आ सॅं पुछय छीयो भूसकोल छै किछु नहि अबैय छय रॉलेट एक्ट कहिया भेल छलै
उन्नेश स सए उन्नैस मे तेरह अप्रैल उन्नैस सए उन्नैस
हँ कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन भारत कब एले
उन्नैस सए ऑप्सन दे हम तोरा कहि देबौ उन्नैस सए बियालिस मे ऑप्सन दही ने दही ने
नहि तऽ चौबीस मार्च उन्नैस सए छियालिस को दिल्ली भारत मे आया ओते ऑप्शन नहि देल जेतय
रेगुलेटिंग एक्ट कहियआ भेलै रेगुलेटिंग एक्ट सुनही नए ओछ पूछिेते अथीके पपा कहै छथुन रेगुलेटिंग एक्ट कहिया भेलै सभटा रेगुलेट तिनो एकटा उन्नैस सए उन्नैसे मे आबि गेलै सत्रह गो तिहत्तर मे
हाँ स कह गेल ठीके कहाप रसम
पहिली आलम छली दिमाग
राजा क नहि रहयै ओ ओ
बुझलियै जाइ छियनि तऽ सबटा अदरी फदरी बात कऽ केऽ अबै छै हाँ बुझा गेल तें बात उगको आद्रता के आद्रता के उपकरण क की नाम छ छै
आगाँ खाँ
उपकरण के की नाम छै ह आद्रता आद्रता जे नपै छै ओकर उपकरण के की नाम छै
क अफ्सर भी था ना
हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर
हाँ हाइड्रोमीटर
ह ऑडियोमीटर के की की से मापल जाइ छै ऑडियोमीटर धव्नी के तृप
ऑप्शन दही ना कतिक पानी आ दूध के दूध के दूध के दूध मे जे पाइन रहै छै ओकरा कथी कोन माप लेकटोमीटर हाँ आ भूकम्पके
भूकम्पके भऽ गेलै रिएक्टर
रिएकटो मीटर
ह ओ एकटर एकटोमीटरके भेल वाशिंग मशीन कए पर काराज करै छै वाशिंग मशीन कए पर काज करैय छै अब केन्द्रीय बलपर हाँ हिन्दीयो बजी अब केंन्द्रीय बल पर मै मैथिली मे बल का गुणन फल की कहे छै
हाँ द्रव्यमान नित
हूँ आ तोरा हम हिस्ट्री मे से पूछै छिय छठाक के छ्ठाक के हिस्ट्री मे छठाके मोट बनेने छीयै हम तब की कनी रुकि जो दू मिनट आ एबो कतऽ किछु किछु भुसकोल छै ना कान की भुसकोल
भूगोलके आविष्कार कोन किया
अरस्तेतु नैय इरैकौ किदयन छै नाम रेथोनी
कहना कुछ नहि आता है कछु नहिं आता इस लड़की को
आब ओतऽ हमरा देखत पहिले कतय गेलै कोपी कहाँ देखै छी कोपी हमर के लो ले छी चोर सब घर मे छै केन ल
कर के लेल सबसे विटामिन ए कोन छै विटामिन एम ए कोन छै कोन फल छी विटामीन ए के लेल विटामिन कोन फल खा सकैत छै विटामिन ए
पपीता आम काजर
गाजर सभसँ बेसी छै आँखेमे फायदा कर छै गाजर
हँ ओ सब बस चौकाबै छै
मेघ लागल छै आय चलि जतहु सएह नीक छै
पहिले मौसम हबो छैह तऽ ओकरा तऽ बात
से ने छै बउआ वाह एप्लीकेशन लिखल नहि छै तोरा बैसल बैसल घर मे छी तें बड़ नीक लगे छै
ओते हल्ला न कर जय दियो तो सुनितौ छी कतो कियो जाइ छै
हम हम ओ कराइए लेब ने संगे
हँ हँ बुझलिए
करू छै त हमरा मन खराब कर देलहु
खा लगैय च अपने इछै
एक करछु लेलियै कर छलै बाप रो बाप पानि पिबैत प ओहि दिन से काम छलै उद्योग से लेकिन करू छली बाप
मसले पूरा भरल छै
हँ
इएह दोसर कर देै तह ने सुधीर भाायजी नौचतै देर नै
ह ई सब बात
ओ अनबै काल जेबै तऽ अपन फरनी गाया भेटे तुका बड़ नीक लगैत छै गाजा गाजा
हँ बुझि गेललिय
ह हम लऽ हम लऽ जेयबै मिसर जी ल हम लऽ जेबै मिसर जी ले
कतअ गेलै हमर कॉपी सब गै हँ
पढ़े मे बच्चा ए भूसकोलिये आ दैया गोप यैय
ह्म त पूछै छिय जवाब द फटाफट तऽ टाइम नहि अछि
सापट हमरा सभसँ ने किनौआ आम लेब एक दू किलो सुखा
ह कब देखायल छै पूर्ण चंन्द्रमा कब देखायल पू पू चन्दन मारे
कखाम
पूर्ण चन्दन म च गेल
हँ मस्त आदी
केकर केकर बीच रहय छै ककर बीच
छ्षुद्र ग ठीके बिसैर जाइ छीये बिसरि जाइ छी
ाद रख मंगल आर बृहस्पति के
चद हँ मंगल आओर बृहस्पति
आ वृहस्पति बने कोन कोन छै एक शीर्ष छै एक गोलिय पिन्ड छै एरा पुलूरो छै
हाँ कॅपी कॉपी बन छै ग
र्द नहि भेट छलै आइयए भेट कहलियैए नहि पूरण तू अपने बनीसे नीक सब अपन अपन दिमागसे बनबै छ ने तैयो लऽ लिहे अपन लेकिन हमर अधी अ छै तै ने देलियौ आधा पर अहाँ नय न देबय घिरा गेहु फेरामे के रहय कह पृथ्वी गति दू प्रकार प्रकार होइ छै की की होइ छै घूर्णन ओर प्रकणन बुझलीही
आपत्ति ना हूं
हँ बिस्तरि गेलै जे ओ पढ़ेने छल तऽ कहै छै मात वसन्त ऋतु आउर एकैस मार्चके ह सुन खाली चाही अने किछु बजै छै
हूम